हलो।
हलो जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल।
हा कीअं आहियो तहां।
ठीक- ठाक, ईंअं बढ़िया?
हा। ॿयो छा करदा आहियो तां?
हलो, कहिड़े शहर में आयो तव्हां कहिड़े शहर में आहियो?
इलाहाबाद, इलाहाबाद यू पी।
इलाहबाद, जबलपुर खां अॻते।
इलाहबाद, हे यूपी में।
हा न- न, जबलपुर खां अॻते ईंदो आहे न इलाहबा
हा- हा, हां- हां जबलपुर त गुजरात में आहे न?
न- न, एम पी में आहे न जबलपुर।
ओके, मां यूपी में रहंदी आहियां, यूपी में।
हा न ह न पर, असां जोधपुर वींदा हुं न मध्य प्रदेश।
जबलपुर।
हा त हुते गाॾी जो हूंदी आहे, कंटीन्यू इलाहबाद वेंदी आ हुअ।
अच्छा- अच्छा, हिय मूंखे न ख़बर आहे एतरो।
अच्छा। ॿियो तहांजी शादी- वादी थी वई आहे या, कंवारा आयो?
सादी थियल आह।
शादी थियल आहे?
हा।
ओके- ओके, त, ॿियो ॿुधायो फिर ॿार -वार केतरा बार आहेन? अच्छा- अच्छा, हलो सुठी ॻाल्हि आहे। हीअ त।
तांजो छाजो कम आहे?
मुंहिंजो वियांह थी वियो आहे पर, मुंहिंजा बार न आहे अबि।
हुं -हुं।
न तव्हांजो कमु छा आहे? कमु छा कंदा अओ तहां?
कम हेॾे हे, हा बिज़नस हो कपड़ेनि जो आहे न।
कपड़ेन जो आए।
घर में घणा माण्हू आओ तहां? भाती घणा आहो?
न जॉइंट फैमिली आ हेॾे।
हा।
मतलब भैया- भाभी, मां, भाभी जा ॿार। मम्मी- पापा। हुं, पूरी जॉइंट फैमिल आहे।
तहांजे हुते जी जा घर आहिनि? सिंधियुनि जे इलाबाद में?
हा ॾाढा घर आहिनि, हेॾे ॾाढा माण्हू आहिनि।
यूपी में हा सिटी में पॉपुलेशन आहे। सिंधियुनि जी,
हा, हा।
हम। ॿियो तव्हांजे होॾे जो। तव्हां एमपी में जबलपुर में आहियो?
न, न। जबलपुर में मुहिंजा नानाड़ा रहिदा आहेन।
हा, हा।
मां, रहंदो आ, महाराष्ट्र में पाण।
अच्छा अच्छा होॾे कमु कंदा आहियो कोई?
न, न, महाराष्ट्र में ई रहंदो आहियां मां।
अच्छा, अच्छा। तव्हांजो छा कमु आहे?
मुंहिंजो पॉपर्टी जो कम।
ओके त फैमिली बि होॾे ई रहंद आ फिर्?
हा सभु सभु असां मतिलबु असां महाराष्ट्र जा प्रोपर आहियूं मुंहिंजे मम्मी जे। मुंहिंजी मम्मी जी, जी मम्मी आहे।
अच्छा, अच्छा, ओके।
नानी नाना हुते रहदा आहेन जबलपुर।
ओके, ओके हा बस सुठी ॻाल्हि आहे। ॿियो तव्हांखे केतिरा साल थी विया आहिनि शादी जो।
मूंखे चारि पंज साल थी विया आहिनि पंज साल।
ओके त लाइफ कीअं हले थी फिर?
लाइफ बढीया हिकदम पार्टनर बढिया आहे न।
हा बसि हे ई हे ई इमपोर्टेंट हूंदो आहे।
पार्टनर बढ़िया त सभु बढ़िया।
बस बस हेई हे कुझु माण्हू चवंदा आहिनि बस कटे थी ज़िंदगी। पंज साल थी विया आहिनि।
हा
न, हे त सुठी ॻाल्हि आहे न।
न मां अॼ ई जोईन कयो न हिन में त मां सोचमि ॾिसां ॻाल्हायां।
न मां बि नयो, नयों आहियां मूंखे बि अॼ ई मतिलब। जोइन हू ॿ टे टे ॾींहंनि खां थियो हिन में लेकिन अॼ ई मतिलबु कॉलिंग कई आहे।
अच्छा, अच्छा।
हम।
हा बस सुठी ॻाल्हि आहे।
ॿयो कुछु हले पियो थो।
हा, सही आहे हुनमें कोई उहो थोड़ी न आहे, पंहिंजो टाइम पास बि थिए थो और थोरो सो साइड सां उह बि थी वेंदो ब्यो छा
में कीअं हिकु ॿिए सां थोड़ो जुड़नि था सिंधी
हा, हे ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे, मतिलबु माण्हू काॾे काॾे सां हिकु ॿियनि सां जुड़नि था, नया नया माण्हू मिलनि था और आईं थिंक जेका हूंदा हूंदा सिंगल्स माइट्री जे लाए, हुननि जे लाए ॾाढो सुठो हु आहें।
ह ह
कॉन्टेक्ट वधंदो आहे, पंहिंजी ॿोली वधंदी आहे सिंधी
हा हे त गाल आहे।
सिंधी, सिंधी कास्ट में जनम वठण माना भाॼी जो कम आ
हम-हम- हम सही ॻाल् आ, हा ॿियो छा
सिंधी माण्हूं, मिठड़ा माण्हूं।
ह ह ह सईं मेह ह ह न स ॿियो ॿुधायो, तव्हांजी जॉइंट फैमिली आ या सेपरेट?
सेपरेट से माना अंकल आहिनि, ॿ
अच्छा, अच्छा, हा
मुंहिंजो पप्पा आएन, ट्रे आएन, ट्रे ॼणा ऐं अलॻ अलॻ रहदां आहिनि सभ
हा हा
मतिलबु, आजू बाजू में ई रहंदा आहिंयु आसे पासे में
हम हम हम न हिंयं म हेॾे बि जीअं अ हिनन जा चाचा थी विया या बड़े पापा थी विया घर हिक ही आहे, बट सभिन जो पोर्शन अलॻ अलॻ आहें। हम
हा हा ॻाल त सही आहे। बट, अॼुकल्ह माणहू यार पाहिंजे मतलबु सां आहिन, मतिलब हुजे त हा न मतिलब हुजे त त केर ई त उ घट में बि हो ॻॾु रहिंजी न वेंदो आहे।
हा, उहो ई न
हम, अॼकल्ह टाइम ॾाढो अॻिते आहे।
मतलब जी दुनिया मतल
हा, पहले उ टाइम हूंदो हुयो की हा, गॾ बि वेहनि था त ओ प्रोफिट थी वञे थो की हा, अॼ तूं त कल मां। बॾ खा पो हो जमानो लॻे जी वीयो।
सही ॻाल् आ।
हम ॿियो ॿुधायो
बस सभ मजे में, सभु बढ़िया आहें।
हम, फिर म केतरी, केतरी तव्हांजी थी वई कॉल?
मुंहिंजी, मुंहिंजी हाणे ॿियो नंबर जो कॉल आहे मुं
अच्छा- अच्छा।
तव्हांजो?
मुंहिंजो हे ट्रे आहे, हा हा
हा, हा, हा, हा
हुअं हिक माणहू खे आई थिंक पंज टाइम कॉल करे सघंदा आहियूं।
मूंखे बि ट टास्क पंजे जो आयो आहे हींअर
हा मतलब हिक माणहू खे तव्हां पंज टाइम करे सघंदा आहियो।
हिकु परसन खे?
हा हिकु पर्सन खे।
पंज बार
हा पंज ॿार
हिकु परसन खे हिक ई बार करे सघूं था
न न पंज टाइम करे सघंदा आहियो।
हा
त! जीअं कोई तव्हांखे सुठो लॻे थो की हा हिन सां असां ॻाल्हाए सघंदा आहियूं ह न। त पंज टाइम हुननि खे कॉल करे करे पंज कॉल करे वठो।।
हा ऊहो टास्क पूरो थींदा आहिनि पाण ई
हा अॻिती विया आहिनि त टाइम त लॻदो बढिया।
हा तव्हांजे हिते फेमस जॻहि कहिड़ी आहे घुमण जी?
घुमण जी गंगा घाट ह हुं! कुंभ मेलो हेॾे ई त लॻदो आहे न!
हा हा
हुं हूं ऊहो ई त सबसे मेन आहे हेॾे जो।
हुं!
असां खे हेॾे पढ़ाई व़ाई जे लाइ सुठो आहे।
हुं।
हा! पढ़ाई जे लाइ ॾाढी सुठी यूनिवर्सिटी वग़ैरह आहे।
हूं। ॿियो तव्हां मुंबई में काॾे सां आहियो?
न महाराष्ट्र में मां हिकु अकोला साइड हते आहियां मतलब मुंबई खां सत अठ घंटे जो रस्तो आहे।
अच्छा अच्छा।
उहो साइड में आ।
ओके! हा भाऊ सुठो आहे। ॿियो कुझु?
ॿुधायो तव्हां कुझु।
अ भ हेतिरी देरि त मां ई त ॻाल्हायां पई तव्हां त! कुझु ॻाल्हायो न कुझु ॿुधायां हुं ह हा!
तव्हांखे घणो टाइम थियो तव्?
अभी त चार बाक़ी आहे न
छा?
चार मिन्ट बाक़ी आहिन।
न तव्हा खे मैरिड के गणों टाइम थीयो आ?
मेरिड के मूंखे हिकु साल! हिकु साल थी वियो हा हिकु साल थी वियो। हिकु साल ॿ महीना हीअं ई।
हुं हुं।
हुं मतिलब अभी वधीक टाइम न थियो आ।
हुं।
अभी त टाइम लॻंदो जानण में समझण में हुं हुं हूं! हुं! बट हीअ आहे की हा फैमिली ओपन माइंडिड आहे त हेतिरो कोई प्रॉब्लम आहे न मूंखे। हा जेको करणो आहे कर
सुठी ॻाल्हि
हा हो होई ॾाढो इमपोर्टेंट हु हूंदो आहे। क्योकी हो रेस्ट्रेंक्शन आहिन और हुनमें ॾाढो लाइफ पो थी वेंदी आहे की हा कीअं हल्दी लाईफ? हा
हा
ॿियो बाक़ी ॿुधायो?
बाक़ी सब त ठीक आहे।
हो त ठीक आहे। ॿियो बाक़ी? अच्छा हूअं त के कीअं टाइप जा माण्हूं? मतलबु ॻाल्हाइण में सुठो लॻंदो आहे?
तहांजे टाइप
मुंजूं टाइप
हा ह
ह न हिकु हूंदो आहे न सभिनि जो अलग-अलग, जीअं मूंखे वणदो आहे, की हा माई स्ट्रेंजरस सा ॻाल्हाया हां न जाणा ॿई हूंदो आहे क्या मज़ो ईंदो आ मूंखे मज़ो ईंदो आ सिधी ॻाल्हि हा
न फ्री माइंड जा हुजे सभु क्लीियर कट हुजे मतलब कुछु
हा
हेड़े टाइप जा
हूं हूं हूं त तव्हांजो पुटु अबि केतिरे साल जो आहे? धीअ आहे न सॉरी धीअ केतिरे साल जी?
फोर फोर
ओके, त स्कूल वग़ैरह स्टार्ट थी वेंदो
हा हिअं स्टार्ट थी आ।
ओके ॿियो ॿुधायो?
बाक़ी सब ठीक आहे इअं त मैच
बाक़ी सब ठीक आहे। ॿियो कोई नई ॻाल्हि मौसमु कीअं हले थो हुत?
मौसम त थधो ई आहे बकि हिन जे पहले बि हिकु कॉल कई त होबि होबि पुछनि पिया मौसम कमु कीअं आए? थधो ही आए।
हा क्योंकि हेॾे त ॾाढी बारिश थिए थी।
हा
हं मतिलबु हिन टाइम ॿ ट्रे ॾींहं सां आई थिंक ॾाढी बारिश वग़ैरह थिए ती त हा मौसम ॾाढो सुठै मतलबु ऐतिरी गर्मी हुई ऐतिरी गर्मी हुई त मौसम सुठो थी वियो त सुठो लॻे तो न।
हूं ॿियो बाकी?
बाकी तहां ॿुधायो कुछ प्लेनिंग तहांजी?
छा जी प्लानिंग? हा हलो,
हा ॿुधायुव न
हा छा जी प्लानिंग?
कुझु बि
मुंजी प्लानिंग, मुंजी प्लानिंग कुुछ न आहे यार अभी त अभी त बस लाइफ कटे ती इअ लाइफ मतलब वञे थो हिकु-हिकु ॾींहुं वञे
अॻतों जी अॻतो जी कुझु?
न हीअं कोई प्लॅनिंग आहे न मूंखे बिज़नेस करिणो आहे बेसिकली पंहिंजो। मतिलबु अ मूंखे ईअं ख़ाली विहण न सुठो लॻंदो आ।
त कपड़े कपिड़े शॉप हांजी कपिड़ जी शॉप आहे न
हा -हा -हा त हो त मतलब भईया और मतिलबु मुंहिंजे घोट जी मिली करे आहेई न मूंखे। पंहिंजो कुझु करणो आहे कुझु हा पार्टनरशिप।
हे भी बिज़नस ई आहे न हिकु।
हा हिकु ई बिज़नेस आहे न ॿिहिनि जो।
हीअ बि हिकडो बिज़नस ई आहे तहांजो करो ता ईअं
हा हो त आहे बट हिकु हूंदो आहे न पंहिंजो खाली वे थ बस लाइ कटे थी हो हो वारी लाइफ मूंखे न वणंदी आहे।
हा मतलब कुझ न कुझु बिज़ी शेड्यूल हुजे।
हा- हा- हा -हा मतिलबु बसि मतिलबु काॾे न काॾे बिज़ी रहियो बस। ईअं बस घर में।